हँ
ठीक छै अहाँसभ ठीक छी
कह अभी तऽ बारह नहि बजलै तऽ देखैत छियै एकबेर फोन कऽ के
हँ नहि आब लागत ई कॉलवाला आब लागत आब
पूजा के आबाज आबै छै
ह पीछा ओ शिव चर्चा शिव गुरु के बाला भऽ रहल छै ने ओकरे डी जे बाजि रहल छै नहि हमरा नहि लगेय देखे छिय बिना अथी के छै की कहल बिना डी जे के नहि होय छै चर्चा तर्चा
हॅं
डिजे लगाय कऽ भऽ रहल छै
हँ से त छै
अ तांय हम कहली जे
कनि बढ़िआं करू की
से तऽ छै लेकिन जरूरी छै भगवान डीजेसँ प्रसन्न होइ छथिन
नहि तैयो लोकके अपन कनि शौक भऽ जाइ छथि
हँ से तऽ छैह हमरा गाममे तऽ कहियो एहन नहि रहै छै खाली जे नहि हेत
हमरा सभके तऽ घरमे जे अपना छै कुछो छै छोटो मोटो काम कर ले बड़के बड़के डीजे बाजा
नहि हमरा सबके की छै तऽ ज हिया अथी करैछियै
बड्डेओ भेल होइ छै तऽ एकदम बड़के बड़के सब बजारै छै होलियो में रोड पर ध देलकै चारि गो बड़का बड़का साउंड बॉक्स बुझल
अहाँके प चाह ने नहि रहै
हँ
नहि रहिता तहन कतयसँ होयता
हू त कहस
तब खाना पीना भएल
खाना पीना हँ भऽ गेल
अखन तुरते नास्ता केलहुॅं हे
हूं
आ कनि आवाज आब नहि ने अबैय आवाज
नय
हँ एलियै हमर एक चाची छथिन ने हुनकर घर में बड़ मस्त घर छैने हुनकर घरमे एलिय हँ तऽ आवाज नहि आबै छै एतऽ
अच्छा
बाप रे बाप बड्ड गर्मी छै हँ पप्पा के फोन छै
अहीं के पास रहै छैै
अ हँ हमरे लग रहे छै
बढ़िआँ है
ह आओर सब कहियौ
जिन्दगी मे मस्ती मे और सब एकदम
कहलियै
आँय
की कहलियै
हम कहली जिन्दगी मतलब और सब एकदम मस्त हमर मम्मी वला अभी तक नहि भेलै चालू
हँ आ ये
हमर मम्मी के अभी तक
कथी चलूएह ओ फोन फ्रेंड वला ओ अखन देखैने छियै अपना सबके कतेक दिक्कत करैए अखन इ अथिमे तऽ ओ
फोन केने तऽ कहलियै देखीयै तऽ कहलकै जे अपडेट माँगै छै तऽ कऽ देलियै अपडेट
हँ हँ नहि नहि ओ वएह छै दिक आइ सकाइल तक मे कहलखिन हे भाईजी जे आइ सकाइल तक मे ओ सबके चलि जायत छै आऔर छै दू तीन आदमी
कथी
आइसँ काइल तकमे आइ ओसबमीटिंग करथिन
हँ
तऽ ओ अखन बहुत आदमी जुड़ल छै ने एक पोइंट पांच लाख से ऊपर आद आदमी जुड़ल छै ओहिमे कनी दिक्कत भऽ जाइ छै ने एते आदमीके मैनेज केनाइ तैहि दुआरे आ तीन टा चाइर टा टाक्स छै त सबके देख छै ने आइ तऽ हमरोसब वला ट्रान्स्क्रिप्शन बला टास्क ने सेहो बन्द कऽ देने रहै
अच्छा तऽ आइ अहाँ नहि किछ करै छियै
नहि आइ हम बैसल अहींसँ बात कऽ रहल छी
अच्छा
हॉं कहियौ आओर सब
ह
बड गर्मी छै एहन गर्मी नहि देखलहु है बड गर्मी
हू हू
हमर दीदी के बौआ लग आयल रही तऽ बौआ तऽ सुतल छै
कोन दिदी के बउआ लग
हमर चाची के बेटी के बौआ छै ने ओ ओतेक छियौ हमेशा ओ देखि कऽ हमरा देखि कऽ तऽ बुझियौ ओ कखनो हँसे रहत तऽ कखनो ची छिया लगे छै
हू ह
ओकरा हमरा स बडड रिनिंग खाइ छै
हँ भऽ जाइ छै
ह एते नीक ल छै एक सालके भेलैया
अच्छा
हूं एते नीक लागै छै छौड़ा जे हँ मोन होइ छै हम कहब जे मम्मी सबके जा कऽ जे आबै छी कनि बौआ के नोच कऽ अहूँ जल्दी सँ मम्मी बनू जे हमरा सभके
हेलो
हँ आवाज नहि जाइया
बजबे ने करै छिय अहाँ
आवाज नहि जाइया हमर
आबै या आवाज
हँ तऽ हम तऽ बाजि रहल छी ओ नेटवर्क के दिक्कत छै ने
हू
हूं तहि दुआरे
हूँ
बाप रे बा बड गर्मी छै एहन गर्मी
बड गरमी छै बाप बड्ड गरमी लागै छै
गर्मी नहि लगते अहाँ सबके तो आऔर ओ बहुत त दूर के बात छै एखन नहि ने एखन चारि साल पाँच साल देरी छै ने आ पाँचे साल केना सात साल देरी छै
हूँ
हूँ
से नहि कहि सकै छियै कंचोनो कहै छलै जे हम नहि लेब नहि लेब आ देखलियै नओ महीना ओकर शादी के भेलै बौओ भऽ गेलै
तऽ हमर शादियेके एखन लेट छै ने
पढ़ै छल कोचिंग मे
हँ हँं से कते सुन्दर बौआ छै ओकर
हँ कहे छले जे हम शादी के दू साल के बाद बौआ लेब पहिले हमरा दिया कहले तोरा होतौ बौआ कहले अच्छा देखबै ने से तऽ समय के बात है न आ ओकरा तऽ तुरंत भ गेले सात के नओ महीना भेले ने बारह दिन बाकि छलै ताबे ओकर बौओ भऽ गेलै
आ नहि ई कहैत छी जे हमरा देरियो छै ने मेने चीज हमरा देरी छै तऽ हम तऽ खुश छी हमर लेट छी हॅं
लेकिन तैयो अहाँके पाँच साल के बाद शादी होते तऽ कते एज भऽ जेते
पता नहि अखन कते अछि एक्कीस हे दो हजार चार
इक्कीस ह तऽ पाँच सालके बाद ह छब्बीस
ई हमरा सबमे नॉर्मल छै ओते छब्बीस सत्ताईस अठ्ठाइस
हँ तऽ ठीके छै तब जल्दिए प्लान करय पड़त एक दू साल के अन्दर
नै से कतऽ दू साल
तऽ देखिय हमर सबके देखियौ हमर ल भेले ने एक साल तऽ बीत गेलै
ह आहाँके तऽ बहुत जल्दी भऽ गेल शादियो बहुत जल्दी भऽ गेल
कि करबै
तऽ आहाँ सभके शादियो आहाँके हमर दीदीके शादियो एके बेर भेल
हँ
हाँ थियोमे वहे दू दू महीना के फर्क
हँ हँ हमरा अगस्तमे सेप्टेम्बर नहि अक्टूबरमे आहाँके दीदी
नवम्बर
दीदी कहलखिन अक्टूबरमे
अच्छा भऽ सकैए
ह दीदी से बात भेल छलै ने कने छलखिन जे अक्टूबर मे
अच्छा हँ हमरा नहि बुझल यौ
ह भ जाइ छै आब ओहिमे ई डेट आगे पीछे आगे पीछे होइत रहय छै
हमरा किया ने बुझल य पता हय हम ओहि सब मे रहबे नै करै छी हम हमेशा अपन घर मे रहलहुँ मगन मे रहलहु की करबै बुझि कऽ दस आदमी बुझबै दसटा आदमी पूछत ओते केकरा रहै छै जहिया हेतै तहिया बुझबे करबै हँ हम हमर एकटा दोस्त छै ओहि टोल मे हमसभ बच्चे से एके साथे पढ़ै छलियै पाँचमे क्लाससँ ओकरा भेले एक साल भेले तऽ बेटी भेले फेर दोसर साल भेल त बेटा एज कते बहुत कम एज कते साल के हेते हमरा एज तऽ हमर लेकिन शादी भ गेले शादी के तीन साल भऽ गेलै तऽ सोचियौ कते हेतै
बौआ भइ जाय छै
अठारह उन्नीस साल के हेतै तऽ उ हय में भऽ गेलै एते जल्दी जल्दी दू दू टा बौआ भ गलै तेहन ओकर शरीर भऽ गेले हय गलि गेलै लेकिन बड़ सुन्दर लगै छै ओकर दुनू बच्चा देखे मे एके साल के गैप भेलै न
हू
तऽ एना मे नहि न होय छै एक साल के गैप मे भऽ जाइ छै बच्चा बच्चा लैट जाय छै
दू साल के गैप रहल न त कनि ठीक रहय छै
कम तीन साल
हू
एनामे बच्चा लैट जाय छै न
सोचै छियै जे ई बौआ खाली भगवान अब जे करथि
हँ
सही सलामत से भऽ जाय त दोसर हय न हमर देवर छथिन हुनकर शादी भ जेतै चारि पाँच साल के बाद
हँ हँ हँ तब दूनु दियादनी एके बेर
नहि बाबू फेर बौआ स्कूल जाय छै तऽ फेर सोचे पड़ै छै ओकरो बारे मे ने
हँ से तऽ छै फेर ओ अथी करू आ करिते करिते लोकके अथी
बहुत चीज सोचऽ पड़ै छै
हूँ करिते करिते लोक के भ जाय छै
हू ह
बाप राप बड गर्मी छै एहन गर्मी नहि देखलू आब तऽ हम आइ सोचलहुं हें कनी नहायब माथा धोय के छै ताहि दुआरे नहालय ले एकदम
नइ नेहली
केे
नेएलहिए नही अभी तक
हम कहाँ नेएलहुँ ह एखन हम तऽ काजे करै छलहुँ घर मे दीदी रोटी बनबे छै तऽ कहलिये तू उठ जो हम बना ले छी
एते लेट से खाना बनबै छी
घरे मे खाना बने हमरा घर मे लेटेसँ बन छै किया तऽ को सबेेरे खाइ तऽ े नहि छै दू तीन एना बाजिे जाइ छै
खाए लेल करू ने
हे एते सबेरे के ने आयत हमर रोज छै दू बजे के हम बृहस्पतिे टा वृहस्प पत दिन एहन छै जे ओहि दिनक कऽ हम सबेरे नहा लेब आब आके हम दू बजे से कम मे न नाहाय
तऽ नहि नहााय छियै तऽ फेर ओहिसँ पहिले खाना तऽ खा लै छी ने
नहि हम नास्ता करैत छियै खाना नहि खायब
वही नाश्ता खाना जे भी छै
हँ हँ हँ ना श्ता कऽ
तब ठीक ह ई नहि कि हँ जेब नहायब ने त आब किछु खायब नहि
हमरा नहि मोन मानैत रहया एकदम देह सिहरैत रहेया बिना नेहेन जे किछ खा पी लेलहुँ तऽ देह सीहरैत रहैया
तब तक एहि दुआरे ने कहै छै खा लेना चाही
ह तते हल्ला केने छ हमरा अपनो मोन छलए शिव चर्चा करय आब करबै तनि रहिऽ
हँ क लेब
शिव गुरु जे छथिन ने बड प्रत्यक्ष छथिन हमरा अपने अथी भेटल एहन मोन खराब रहए हमरा बुझियौ एहमे चौकी पर से उठने से एकटा औरत छलै ओ विभूत अइनक लगा देलक शिवगुरु बला तऽ हमरा एक घण्टाके अन्दर ठीक भऽ गेल मोन
नहि तऽ
विश्वास रखबाक चाही भगवान भगवती पर हँ भगवानपर अगर विश्वास रखबै तऽ ओ अहाँके सफल हेबे करत
हँ बिलकुल भगवानके छोड़ि देबै ने कि हँ भगवान जे करब से अहीं करब
हँ अहीं तऽ भगवान के हाथ मे छोड़ देबै तऽ भगवान
भगवान करै छथिन भगवानके हाथमे छोड़बै तऽ भगवान कहथिन जेहन हमरे भड़ोसे ई बैसल छै तऽ एकरा से उ खराब केना भ्ऽ सकैत छै
तऽ हमहुँ केना देखियौ हमरा जे पहिले जे शादी लागल रहय
हँ हँ
हम भगवती जी के पुजे छी हँ भगवान के नशा तशा
अहाँ तऽ हमरा कहने रहौ न शादी लए हँ
चलै से त बात बतेने रही
हँ अहाँ तऽ हमरा कहने हे रहियै
हँ तऽ हम भगवान से इतने कहिए भी हे भगवान जे है से अहाँके भरोसे जे है से अहाँके भरोसे
तऽ ओर कथी
तऽ बस भेलै कहलियै अगर ओ नीक छै तऽ शादी हो जाय